हलो हा वाहेगुरु जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, केड़ो हाल आ? बढ़िया, तहां ॿुधायो तहांजो केड़ो हाल आ? असां बि सभ बढ़िया तहां किथां ता ॻाल्हायो? मां राजस्थान मां अच्छा मां एम पी मां।
अच्छा
अच्छा, हम्म राजस्थान एम पी में त हाणे खोर बारिश आ, हा चालू थी आ कल खां। हिते राजस्थान मे त ॾाढी गर्मी आ। अच्छा, ईंदी पहुचंदी तहां वट बि। हा अना लिखयल आयो हुयोस हिक सप्ताह भर अञा लॻंदस। अच्छा, छो हेॾो हफ़्तो लॻंदो? लेट इंदी आ छा हा हो धीरे-धीरे राजस्थान में बाद में ई ईंदी आ पहले एम पी दिल्ली, गुजरात हिन साइड पहिरयों ईंदी, आ पो हेॾे ईंदी आ राजस्थान में भार। अच्छा त अञा तहां हिक हफ़्तो गर्मी बर्दाश्त कंदव। हा करणी पवंदी। कोई गाल न आहे कंदासीं। कोई ऑप्शन ही काने का न त राजस्थान त मशहूर ही हिन् जे लाये आ। छा जे लाये? गर्मीअ लाए, गर्मी हिते वधीक पवंदी आ न, अच्छा। ऐं थध बि त चयोव वधीक पवंदी आ मुखे केह चयो। हा थॾ बि वधीक पवंदी आ बारिश बि वधीक पवंदी आ। अच्छा सभ दिल खोले करे ईंदा आहिन। सई आ मतलब अॻे असां पढ़ाई कंदासीं मेंटेलिटी में राजस्थान मतलब रेगिस्थान जिते अ गर्मी-गर्मी वॾा रेत-रेत जा मैदान असां असांजे माइंड में इहा ॻाल्ह अची वेंदी।
हम्म
लेकिन एक्चुली ईअं न आहे न, न न आहे इहो श मतलब। इहो रेगिस्तान वांगुरु आहे, जोधपुर जी साइड आ। अच्छा जोधपुर में इहे रेत जा टीला खोड़ हिन। अच्छा त हितां जी ख़ासियत छाहे राजस्थान जी? मतलब खाइण में घुमण में छा में? हर मतलब हिस्टोरिक वे में एतिहासिक तरीक़े सां। या हितां जी फैमस कहिड़ियूं छयूं आहिन? याने जीअं असां कपड़ा, हिते मतलब कृष्ण खे ॾाढो वधीक हो कंदा आहिन हिते कृष्ण जा मंदर वधीक आहिन। ऐं मतलब असां राजस्थानी माण्हू ॾिसंदा आहियूं त उन्हन जा ड्रैस लुक अलॻ ई हूंदो आहे न ड्रैस। ईअं पाईंदा आहिन। राजस्थानी ड्रेस अलग हुंदी आ न, न असां उहे त न पाईंदा आहियूं माण्हूं पाइंदा आहिन, मेवाड़ी माण्हू, अच्छा मतलब हिते कृष्ण जा मंदर जीअं सावरिया सेठ आ, नाद्वारा जो मंदरु आ। ॾिसी अच जो
ॾाढो फेमस आ।
अच्छा ऐं ॿयो इतिहासिक तरीक़े सां ॾिसो राज ऊ त बि त हुया न मतलब अ के जे के इतिहास में पुराणे में असां पढ़ी आ हिस्ट्री त राजपूत त बि हुया त उन्हन जा बि त क़िला वग़ैरह हूंदा न हुते? हा आहिन न सिटी पैलेस आहे न सिटी पैलेस त हर शहर में तव जीअं असांजे उदयपुर में बि आहे। जयपुर में बि आहे। जैसलमेर में बि आहे किला, अच्छा हो किला ॾिसण लायक़ु हिन। मतिलब हाणे की, मतिलबु ॾाढा सुठा ठाहे छॾिया अथऊं, मतिलबु जीअं कि ॿहिरों जा माण्हू ईंदा आहिनि न ॾिसण, हा त हुनन खे ॾाढो सुठो लॻंदो आ क़िला क़िलनि में वञणु। अच्छा मतिलबु उन्हनि जूं पोट्रेक्ट्स बि रखिया हूंदउ न फोटोस वग़ैरह बि कार्तिकेय राजा हुया, हा फोटो हिन जीअं पुराणी शयूं हिन उन्हिन जूं अच्छा ओ बि डेकोरेट करे रखे रखियूं अथऊ हुनमें, अच्छा मतिलब उहो सिटी में ई आ राजस्थान में। हा हा उहे किला जेके, हर सिटी में आ। त तव्हां वेंदा आहियो ॾिस घुमणु कॾहिं, असांजो त ॾिठल आ लेकिन हाणे हर बार छा वञूं। हिकु ॿ बार ॾिसी आयासीं, अच्छा टूरिस्ट त ईंदा आहिन त टूरिस्ट मतलबु पहले प्रयोरिटी उन्हनि जी इहा ई आहे सिटी पैलेस घुमणो आ, हूं -हूं औ झीला वग़ैरा आहिनि जीअं, झीला वग़ैरा घुमंदा आहिनि, अच्छा ऐं शॉपिंग जे लाइ उतां जा मतिलबु दुपट्टा वग़ैरा कुछ आहिनि छा फेमस राजस्थान जा?, कपड़ो त ॾिसो हर कोई पंहिंजे हिसाब सां ई पाईंदो आ। लेकिन ॿाहिरों जा माण्हू ईंदा आहिनि हा, त हो राजस्थानी ड्रेस वधीक पसंद कंदा आहिनि वठण, अच्छा
ॾिसो हर कोई पंहिंजे समाज जे हिसाब सां, पंहिंजी ई पहचान जे हिसाब सां
हिसाब सां पंहिंजो वॻो पाईंदा, हा लेकिन ॿाहिरो जा टूरिस्ट ईंदा आहिनि न त उह इहो ई चइंदा की असां राजस्थान आया आहियूं त असां राजस्थानी ड्रेस वठी वञूं। अच्छा मिलंदा इन मतलब, फैमस इअ ई आ राजस्थानी ड्रेसां। अछा जेके मिरर वर्क थियल हूंदियूं आहिनि। हा मिरर वर्क थियल हूंदा इन। एम्ब्रॉइडी वारा बि ईंदा आहिन। एम्ब्रॉइड्री वर्क हूंदो आ अच्छा! मिरर वर्क बि हूंदो आ मतिलबु उन्हनि जी कुछ अलॻि ई हूंदो आ न मथे ते बि ईअं कुछ अलॻि सां पाईंदा आहिन वरी ॿाहुनि में बि ईअं वॾा -वॾा कड़ा पाईंदा आहिन। उहो असांजे हिते एॾो न आहे। उहो थोड़ो गुजरात साइड ईदा अच्छा उहो गुजरात में वधीक पाईंदा आहिन ओड़ी शयूं। जेके मथे ताईं ॿहुनि में चूड़ियूं पाईंदियूं आहिन फुल। हा वाइट- वाइट काल बेलियन हूंदियूं आहिन, केर हूंदियूं आहिन? काल बेलिया! काल बेलिया ज़ात आ ईया? हा ह अछा! उहा जात वारा माण्हूं हेठीही जात आ इया। अच्छा त उए वाइट कलर जा मतलब फोटू- वोटू में खिचाईंदा आहिन इअं बाकी एतिरो न पाईंदा आहिन। मेवाड़ियूं बि पाईंदियूं आहिन मथे ताईं चूड़ियूं लेकिन वार त्योहार, अच्छा ईअं नॉर्मल हेॾो न पाईंदियूं आहिन। अच्छा छो जो हुन ॾींहुं मां मार्केट वियम त उहे ॾिठियूं चूड़ियूं हेॾियूं। मा चल मास ये कैसी है वाइट कलर? वणनि पयूं ॾिसण में त फुल एॾो वॾो सेट हुस मां ये कौन पहनता हेै ऊपर तक इतना? हम्म जियं राजस्थानी माण्हू पाईंदा आहिनि हा राजस्थानी फोटू तव्हां चइदव न हा अगरि कंहिं स्टूडियो में वञी करे, हा की असांखे राजस्थानी फोटू खिचाइणो आ त पो तव्हांखे अहिड़ा ई चूड़ा वग़ैरह हे सभु पवाईंदव, मथे ते बि हिकिड़ो कुछ रख खे करे ओ, पो पोती ओणी ॿी इअ लॻाईंदव‌ मत्थे, हा कीले वांगुर। अच्छा, राजस्थानी लुक अचे जीअं। हा। ॿियो स्पेशल हुतां जी खाइण ॿी केडी डिश हूंदी आ, हुते खाइण पीअण में दाल बाटी आ। राजस्थानी फेमस त दाल बाटी आ, दाल बाटी चूरमो। उन में कहिड़ी दाल यूस कंदा? उन में कहिड़ी दाल यूस कंदा आहिन? उड़द दाल इअ इया मिक्स दाल हूंदी आ, पंज तरह जी दालां मिक्स हूंदियूं आहिन। अच्छा दाल बाटी में। हिकु हंध मां खाधी त हुन में तुहर दाल हुई सिर्फ़ु ऐं बाटी। अच्छा! न न, तूहर दाल न, पो हू छा व वाई वाइट माएं जी मिलाई हूंदऊं, उहं अधिकतर कारी माएं जी मिलाईंदा आहिनि। त कारी माए सां थोड़ी सा कलर थोड़ो ईअं लॻदो आ, हा बाक़ी वाइट मां ई मिलाओ त नज़र न इंदी आ बई केडी दाल मिलयल आ, बजा र में अगरि तव्हां चवंदव न दाल बाटी वारी दाल खपे त हिते त पंज तरह जी पैकिंग ही ईंदी आ। बई मिक्स दाल, मिक्स दाल बि मिलदी आ। ऐं बाटी में बि अलॻि सां हुनजो अट्टो मिलंदो हूंदव न! हा बाटी जो बि अट्टो अलॻ सां मिलदो आ न। अच्छा, तव्हां घर में कीअं ठाहींदा आयो बाटी? मां घर में त तरियल ठाहींदी आहियां, पहले बॉइल करे उॿारे करे पहिरियों, पो हुनखे तरंदी आहियां।
खोड़ माल्हू माण्हू त ईअं मतलबु ओवन में सेके करे बि ठाहींदा आहिन, इंय बाटी जो ओवन ईंदो आ। सेके करे बि ठाहींदा आहिन।
ठाहिंदा आहिन, लेकिन मंजे घर में छा उ तरियल वारी पसंद वधीक कंदा आहिन। अछा डीप फ्राए कंदा आहियो कि न हल्को फ्राए? डीप फ्राए। माना, कङे तेल में फ्राए कंदा आयो! जीअं नॉर्मल तेल में ईअं, मतिलबु डीप फ्राए त जीअं थींदो आ डीप फ्राए कंदा उं बस, पर अगरि पाण सेकयल वारी ठांउं था न त-त घी में चूर वे करे करे खाई सघंदा आयूं, घी गरम करे करे हुनखे, हुनमें जिअं मथो थोङो चूरे करे विझी छॾो, बाकी खे। बाक़ी अगरि बॉइल करे करे पाणि तरियंउं था त पो डीप फ्राए इ थींदो। हा, ऐं हैवी हूंदी आ न खाइण में ॾाढी? हा। लेकिन ता अगरि हुन सां गॾु नींबू यूस था करो न, निंबू अच्छे स खणो था हुन सां ग गड, त ता खे एत्रो हैवी न लगदव। नींबू सां छा डाइजेस्ट थी वेंदो आह ना। त इन में अट्टो तव्हां गेहू जो यूस कंदा आहियो, कि न ॿियो कोई विज़दा आयो? न बाजार में मिल पा, सां चईंदासीं न असांखे बाटीअनि लाइ अट्टो खपे, त उहो मोटो अटो मिलदो आ अच्छा। त, हुन खे थोडो मोहिण विझी करे करे हुन और थोड़ी अजवाइन ॿ टे शयूं विझंदा आहियूं बाटी जे अटे में अजवाइण थी वई थोड़ी सी ॾही थी वई मुहिण थी वियो, अऊं हलको सो मिठो सोडो चुटकी चुटकी भर। पोइ सभु मिक्स करे करे पोइ हुनखे हल्को पाणी विझी करे ॻो जीअ कोकी जो अटो गोहींदा आहियूं पाण। पोइ बसि लोयूं ठाहे करे गोल गोल पोइ अॻरि ताखे सेक सेकणी आ त सेको और अॻरि तरियल खाइणी आ त बॉइल करे करे कढो बॉइल पाणी मां पोइ उहो तरे छडो अच्छा, असां हिन खें एयरफ्रायर में सेके सघंदा आहियूं? हा, सेके सगदा। जीअं अटा छड्यव न हुन जी नंढियूं-नंढियूं, गोल-गोल लोहियो ठाहे छॾयो ता, पोइ हुन खे एयरफ्राए में ता सेके सघंदा आहियो। अच्छा, उहो सही थींदो न। मां कॾहिं ट्राए न कयो आ, मां ॿाहिरि खाधी आ कंहिंजे हथु जी। त मूंखे ॾाढी हैवी लॻी हुई उहा हा, हैवी त हूंदी आ, ता हिकु बाटी खाईंदवि तंजो पेट हा, उहो ई
ॿाज़ार में त उपलंॻ ते सेकंदा आहिनि, जेका ता अगरि के दाल बाटी जे रेस्टोरेंट ते वेंदाव ना त हुते त छा
उपलगं ते सेकंदा आहिनि। कंदनि ते। अच्छा, यानी सिधी बाहि ते।
हा।
न, उपला न सम्झावे तव्हां, जेका ही पाण पूजा में यूज़ न कंदा आहियूं गाए जा कंदा तूतल हूंदा आहिनि गुॿर जा। त हुन-हुनजी बहाए ॿारे करे, करे पोइ हुनजे मथां उहो रखे छॾींदा आहिनि ॿाटी जा वॾ वॾा-वॾा ॻोला ठाए करे। पोइ सेकदा आहिनि हुन में पर शादी में बि ईअं ई सेकंदा आहिनि। अच्छा, त हुन में उहो स्मोकी फ्लेवर बि वेंदो हूंदो न। हा, हुन जो स्वाद बिल्कुलु अलॻि ई हूंदो आ। अलॻि ई टेस्ट रहंदी ॿढिया रहंदी उहो बि। हम्म थैंक्यू, तां मूंखे सेखारियो इहा रेसिपी।
हा।
मां ट्राई कंदसि। हा, हे कॉल कट कयां ती मां वरी ती कयां पोइ ॻाल्हा पूरो थियो टाइम। ठीक आ। हा, बाय।